हेलो
हेलो
अ नमस्कार कोना नमस्कार की हाल छी
हम निक छि आ सुनाउ पढ़ाई लिखाई अहाँ के केहन चल रहल छै
ठीक छै
की कहै छै हेलो
अहाँके आवाज नी आ रहल छै
हँ हँ अब ठीक आवाज हलो अब आवाज छै की नाही
आ रहल छी हम कहली अहाँ केहन छी अह के पढ़ाई लिखाई केहन चल रहल छै
आ हम ई पढ़ाई लिखाई केहन चलि रहल छी अछि छी
हमर नीक चल रहल छी अहाँ के केहन चल रहल छै
भगवानो के कृपा से सब ठीक अछि काली अखबार पढ़ैत रही तऽ बिहारे के विकास ठीक त पलायन पर एकटा देख प रलहु तकरा पढ़िके बहुत सोचे लगलहु तू क सोचता हु
ई विषय तऽ वास्तवमे गंभीर छै बिहारमे प्रतिभा के कमी नी छी मुद्दा अवसरके
हम खु हम खुदे अति परी प्रतिभावान व्यक्ति बनै छियै
ह्म बहु ते प्रतिभावान छी आहाँ त मुदा
बिलकुल हमरे संगे हरी हमर गामक बहुत लड़का दिल्ली पंजाब महाराष्ट्र गुजरात दक्षिण भारत काजे करते छथि जे बिहार मे उद्योग धन्धा रहिते तऽ शायद ई स्थिति ना आइ
ह्म सही कहलौ जे रोजगार अभाव पलाइनके मुख्य कारण छै लोक अपन परिवार छोड़ के दूर दूर कामबा जाइ छी
मुदा ई समस्या केवल रोजगार तक सीमित नहि छी शिक्षा के गुणवत्ता सेहो एकटा पैग मुद्दा छी
हू सही बात छै ई तऽ मुद्दा छै है जे सरकारी स्कूल में बहुत सुधार भेल छै मुदा एखनो शिक्षक के नियमित उपस्थित प्रयोगशाला पुस्तकालय आ डिजिटल शिक्षा के आवश्यकता छै
हमरा विचारसँ प्राथमिक शिक्षा मजबूत आधार बनब तक नहि उँच शिख जाइ मजबूत होय तब ने लैकनके बेरोजगारीसँ रोजगार मिलित
उच्च शिक्षा मजबूत होइ आ साथे मे मेहनत भी करेके पड़ै ई नयके इधर उदर
नीक कहै छी ई बात न फुल कूल ची के सरकार नही करे छै कुछ अपनो हाथ गोर चलाबे के पड़ि जेत तबे कुछ होइ जीवन मे न तऽ ऐसे ही बबुआ लड़तेरहि जाइत छियै
भले कोइ चार हजार के भल लाइब्रेरी लेल ऐसे कोइ फर्क नहि पड़ै छै पढ़ै के पड़तै
आज तऽ मास्तर आज तऽ मास्तर आज तऽ हम मा के बहुत डाँटर छी बहुत डाँट रहे बोलो त की कितना बजे लाइब्रेरी आय जा हंगे ग्यारह बजे स कह तो काहे इतना लेट आइ छै ऐसे होइ फिर नोट्स देख देख नोट्स देखाइ छै तऽ नोट्स देखाय मे तो नोट्स लिखे पॉइंटेड नोट्स बनाय छै कहानी लिख लिख आबै छी त न से गलती होइ जाइ छी
तऽ कहि न
चार एक लाइब्रेरी बस य एक लाइब्रेरी प्लस मे इंटरसिप सैतालिस हजार रुपैआकेे
बहुत नीक बहुत नीक अहाँ के नहि होत और केकरा होत जे इतना मेहनत करतै
कहाँ से हो मम्मी
जे बच्चा सब बच अपनसँ गुणवत्ता शिक्षा पाबत तऽ ओ भविष्य मे आत्मनिर्भर बनत
हूँ
ई बात एहि ले बहुत छात्र आर्थिक समस्या के कारण बीच मे ही पढ़ाइ छोड़ दैत छथिन
ह एहि लेल सरकार छात्रवृ्ति योजना आ कौशल विक विकास कार्यक्रम प्रभावी क्रानयन आवश्यक छै
त ओ कितना छात्रवृति आज तक मिल रहे है छति
दिल्ली मे ई सब कार्यक्रम ना होइ छै एक खादी बिहार मे होइ छै देली वाले के खाली अपना हाथ पेर घसे के पड़े छै तऽ ओकरा कछो मिल छै
यानि कुल करीबन बिहारे मे बारह हज का
बिहार ने महन्ती लोग छै यहा बिहार मे गरीब लोग कहाँ छै अहाँ जैसन लोग गरीब होइ छै कही
अरे अरे अरे ऐसे नहि बोलै छै त एक हमको भि छात्रवृति लोन बिहार सरकार लोन ले जाती तब जाके पै छथि अहाँ
महिला शिक्षाक बारेमे की सोचैत छी
एगो हम खुदी महिला छिय तऽ एकरा बारेमे हम नीके सोचब हमर मानऽ छी जे जतेके शिक्षित महिला रहत उके शिक्षित परिवार पर एक शिक्षित महिला पूरा समाज बदलि सकैत छै
ह हँ ई बात छै बिलकुल बिलकुल आब बहुते बेटी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफ फेसर प्रशासनिक अधिकारी बनि रहल छथि काल्हि के दिन तो प्रोबा भी प्रशासनिक अधिकारी बनि रहल बनै छथि ई सकारात्मक परिवर्तन अछि
बिलकुल मुदा ग्रामीण क्षेत्रमे एखनो इच्छूके परिवार बेटी केँ पढ़ाइ पर कम ध्यान दैत छै
ई सोच बदलायनाइ बहुत जरूरी अछि
बिल्कुल बिल्कुल
ह
शिक्षा बिना विकास संभव नहि
हूँ शिक्षा बिना बिकास
ह
बिहार कृषि प्रधान राज्य अछि मुदा किसानेके सब मौसम बड़ी सुखार आ उचित मूल्य नहि भेटबाक कारण परेशानी रहैत छथि यहि कारण खेती केँ स्थिति बहुत बहुत लोगन छोड़ि देत छी आ कोई करे के नहि जात रहत छी
होइ छै ई बात बहुत से लोग अब एहि चलते नहि करै छै जब कोइ लाभे नऽ होतै तऽ कोइ करके की करत जे आधुनिक खेती से चाही कोल्ड स्टोरेज अब बाजार के सुविधा भेटैत तब किसान के आमदनी बढ़ि सकैत छै
सही बात छै एकदम सही युवा सबके सेहो कृषि क्षेत्रमे आधुनिक तकनीक अपनाबे तऽ खेती लाभकारी व्यवसाय बनी सकैत अछि लेकिन सभे युवा खाली रील्स रीलबाज होइ जाइ गेल एहिसे घंटा विकास होइत
फेर बाजी जे हो जाइ छै उमे इस स्क्रॉल वाला भी शामिल छै जे खाली स्क्रॉल करते रहै छै पूरे दिन भर
दिन दिना भरि खाली स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल
अहूँ ओहो मे अहूँ ओहे युवक सबमे आ रहल छी अपनेके
हम तऽ कलिया घुसीयाइ के यमी बाद इंस्टा न रही न देख के
बहुत बढ़ियां पर ई कते दिना तक चलबै
अब अभी अभी अभी बहुत दिनाले बहुत दिना तक चलै छै
बहुत बढ़ियां
आओर खाना पीना खाना पीना खाना पीना बना रहल छी
हमर खाना पीना बन बन गेल
वो भार्ता नही बनाय रहल छी का कोइ बात नहि संडे के संडे के भर्ता बनाइ दैत छी संडे के
हैया
सुन सुन थजी सुनऽ संडे के आबै छथि शाम मे हम एहर मछली बनाबै दुनू मिलकर खाइ जाइ छै
हँ अपन दोस्त सबके बुला लेब
अरे नाहि नाहि दोस्त नाहि तो तो वाह की बार तो बनाइ दे छ आओर नहि नहि बना
चल देखल चाही
ठीक छै तऽ ठीक छै तऽ
हँ
अपनो बेरोजगारी य पलायन बहुत जल्द ही दूर हो जाइ अछि
बेरोजगारी पलायन दूर हो जाए केना
ह मेहनत मेहनत के मे बहुत नीक करै छै मेहनत लगातार कर रहल छी तब तो हो जाइ छै
हल जे मेहनत करब तऽ सफल त सफल त होब जरूर होब चल अब फिर आ बाकी सब अच्छा अच्छा सब बढ़िया छै अहां ई बताओ बेरोजगारी बात होते अछि तखन सब पहिने मन मे प्रश्न आबे छी कतेक पढ़ल लिखल युव अथिन
सही बात सही बात कहै छी सही बात कहै छी
हूँ
तभी बिहार राज्य देश के अग्रणी राज्य बन सकैत छै बढ़ना एहिं रह जाइ छै ठीक ह चल छै फेर काल बात होइ छै
हुं हूं हूँ ठीक ठीक नमस्